हलु हलु भेण
जय झूलेलाल, कहिड़ा हाल तव?
मां बि ठीकु आहियां, तहां काथो ॻाल्हायो ता?
मां राजस्थान मां, तहां काथां ता ॻाल्हायो?
असां यूपी में, लखनऊ में ॻाल्हायूं ता
अच्छा, ॿियो कहिड़ा हाल तव तव्हांजा?
ॿियो सभु बढ़िया तहांजा कीअं ॾिण वार सभु बढ़िया थींदा आहिनि तहां ॾे?
हा हा सभु बढ़िया थींदा आहिनि
गोगो वो कंदा आहियो सभु?
हा कंदा आहियूं न गोगो।
हां सइन वारो जेको कंदा आहियूं गोगो।
हा हा असां सइन वारो छोलनि वारो
हा, थदड़ी बि कंदा हूंदव माता जी?
हा थदड़ी बि कंदा आहियूं।
हां कूपर असांजे व हेॾे पचंदा आहिनि टिकियूं ठहंदियूं आहिनि
हा
तव्हांङे बि सभु पंराठा हे पचाईंदा हूंदव पंराठा बि, पुड़ियूं बि तरंदा आहियूं थोरी हा, हा ॿारनि जे लाइ न नथा खाइनि अॼुकल्ह ॿार कूपर
हा
तव्हांॾे सभु खाईंदा तव ॿार?
हा खाईंदा आहिनि, थोरो खाईंदा आहिनि थोरो न खाईंदा आहिनि।
हा असांज ते नखरा थिया अथन ॾाढा यूपी में ॿारनि खे।
अच्छा! हा थोङो थोङो खाईंदा आहियूं, थोङो न खाईंदा आहियूं।
हा रात जो वरी चंइदा आहिन गरम ठाहे ॾियो रोटी।
हा पो ॿाहिरां बि घुराए खांइदा आहिन ॾाढा माण्हू त।
हा असां वरी, मां त भई असांजी ससु बि सेखाए वई, असां त वरी खाईंदा आहियूं ॿई टाइम। बाक़ि मर्दनि खे कंहिं मइल ठाहे ॾींदा आहियूं मानी घर में थोड़ी गरम ठाहे ॾींदाआहियूं या त ॿाहिरो खाई ईंदा आहिनि वरी वंञी।
हा घर में त न ठाहींदा आहियूं असां पर ॿाहिरां त खाई सघंदा आहियूं।
हा ॿाहिरां बि कंहिं मइल खाई ईंदा आहिनि थोड़ो।
अॻे त भई सस असांखे मना कंदी हु, ई न खाओ चवंदि हुई ॿइ टाइम इह ई खाओ।
हा
शीतला माता जी भई पूजा कयूं था त हिकु ॾींहुं त माण्हू थधो खाई सघदो आहे न
हा हिकु ॾींहुं त खाई सघदा आहियूं पर ॾाढा माण्हू न बि खाईंदा आहिन।
हा जायफां त भई हाणे सभु मेट बि असां चॻ धोईंदा आहियूं मेटु तव्हां सां, तव्हां कंदा आहियो, चॻ धोईंदा आहियो?
हा हा मेट
मेट जीअं लॻाईंदा आहियूं त पो उहे ताज़ो न खाई सघदा आहिन न उहे।
हा
बाक़ी जेके मेट नथियूं लॻाइनि त भई उहे खाइनि थियूं वंञी ॿाएर वंञी।
हा जो मेट लॻाईंदो आ त न खाईंदो आ।
हा चॻ धोईंदा आहियूं न मेट सां थोड़ो।
हा।
अॼुकल्ह त ॿारनि खे ख़बर ई कान अथनि हे सभ चीज रीति रिवाज असांजा।
हा, घट पतो हूदो थन।
हा सब सॻड़ा बि ॾिसो था सॻड़ा बि नथियूं करनि, बदिले रखा थनि लखनऊ में त।
अच्छा! न असांजे हिते त करदा आहिन।
अच्छा इअ जूअ-र जूअर जो कंदा अथव सॻड़ो?
जूअर जो न कंदा आयूं, असां में उहो मिठे चांवरन जो कंदा आहिन।
अच्छा, ताहिरी जो कंदा थव।
हा ताहिरीय जो।
हा उहो बि सुठो लॻदो आ, हिते त वरी फल जा जलेबी रेडीमेड इहे सभु, कॾहिं फल बाटंदियूं। कढी मिठायूं बाटनि थियूं, के रसगुला बाटनि थियूं। सब चेंज करे रखो थन।
हिते या त ताहिरी जो थींदो आ या पो कुटीअ जो थींदो आ।
हा कुट्टी त सुठी लॻंदी आ जूअर वारी बढिया।
हा, उह त मस्त लॻंदी आ।
हा चगा त चूरमो बि ठाहे- ठाहे विराईदा आहिन कोई खावाईंदा आहिन।
हा
हा असां ॾे ॾाढो घटिजी वियो आ, यूपी में त ॾाढो बदिलिन था वञनि था सभु हे
हा आॼकल्हु त हर जगह, त बदले बटे पर जो करण, चाहे तो करे तो
हा
हा, ॿियो तां रोटी छा खादी तव अॼु?
मां अॼु दाल ठाही आ और बिह थोरा ॾींहु वारा पिया हुया त वुई चर समाजां थी वेंदिन हिनि दाल फ्राई पुट खे वणंदी आ। ओ पुट हाणे खाई वयो रोटी, बेटो मांजो हाणे हे ईंदा, थोरो देर में शॉप सिन्धियनि जी ख़बर कोने, यारहां- ॿारहं वजाए रखंदा आहिनि।
हा, हो त थीदो ईयं
दुकान त ईंदा त पो हाणे गरम फुलको, हिन खे पचाए ॾींदीमान वरी
हा सही आ।
खाईंदा ॿि गरम -गरम तए जी रोटी पचाए बि न रखो, छबी में चवंदा उहो बि न खाईंदा एतिरा नखरा तनि सिन्धियनि जे असांजे मर्दन खे त
हा, नख़रा त ॾाढा आहिनि, गरम बि खपे हिननि खें चाहे केतरी भी लेट अचनि।
अ भयाणिन में ॾिसो हिकु ई टाइम सुबुह जो ठाहे वठंदियूं हिनि, ट्रेर्ई टाइम खाईंदियूं हिनि, उई
हा त हिकु टाइम भाॼी ठाहे करे, ॿई टाइ ट्रे टाइम खाईयूंदी
पचाए चाॿी में रखीदियूं ठाहे रखंदियूं और असांजे सुबुह जो अलॻ ठाहिन नाश्ता ॾींहु जो रोटी अलॻ करेन न राज मानी अलॻ ठाहिनि हिनन जी
हा ट्रेई टाईम अलॻ -अलॻ थींदी आ, रोटी
हा, ओ हिकु भाॼी में पेट न, ॿ- ॿ भाॼियूं करेन हिननि लाइ
हा सही ॻाल्हि आ।
हा, ससु बि असांखे सेखारींदी हुई, हा पुट मर्द थकजी अचेन त था ठाहे ॾियीन ॿ -ॿ भाॼियूं ठाहे ॾियो, असां बि उई सिक किया से भाई, ट्रीह साल विहांऊ खे हाणे थिया।
हा
सभ करिणो ई पवंदो आ, हाणे असांखे भई घरु में
हा, सही ॻाल्हि आ।
हा, थोरो समाज सेवा कंदा आहियूं, थोरो जुड़ियल आहियूं, भारतीय सिंधु सभा में
अच्छा
ऑनलाइन कम थोरो कंदा हिनि, तो वो मीटिंग के महिल भई हूंदी आ, अठे ॾींहु, पंद्रहें ॾींहु पहले त झूलण सांईं जी आरती शुरू कंदा आहियूं, मां ई कंदी आ शुरूआत तां ॿुधो हूंदोव हे, भारती सिंधु सभा, ऐं संस्था जेके जुड़ियल आहियूं असां
न मां त न ॿुधियो, आ हिनजे बारे में
हा असांजे चङा हिते, लखनऊ जा, राजस्थान जा जुड़ियल आहिनि। ओ, हेॾे कानपुर जा, भोपाल जा, इंदौर जा सभु जुड़ियल आहिनि सभु संस्था जा माण्हूं हा समाज सेवा में जेके जुड़ियल आहिनि, करेंन दा शेवा जेके।
हा हा असां
निसोआ नि्स्वार्थ शेवा जेके असां कंदा आहियूं, कुझ वठंदा न आहियूं मतिलबु ॾींदा ई आहियूं, सालाना जीअं पैसा।
अच्छा- अच्छा त उहो कंहिंजे लाइ थींदी आहे उह मतिलबु हुन में
व अनाथ आश्रम में कुझु वेंदा आहे न
अच्छा -अचछा
हा कोई सियारे में जीअ कंबल बाटंदा आहियूं कुछ
हम,
सुठो कमु आहे त भई थोड़ो सालाना ॾेई रखंदा आहियूं कुछ। असां छा हाणे भॻवानु सभु कराए थो गुरू कराए थो।
हा उहो त सही ॻाल्हि आहे उह त।
हा हे
अ
हा उहे चवंदा आहिनि हिकु हथ सां करे दान त ॿिए हथ खे ख़बर ई न पए। न त अॼुकल्ह त हेतरो, सोशल मीडिया में तुरंत विझी रखंदा। फेसबुक ते हे असां कयोसीं, हे कयोसीं फोटू खिचवााइनि था।
हा अॼुकल्ह माण्हुनि खे करण खां वधीक दिखा दिखावो, खपे
हा दिखाओ ॾिसो था। फेसबुक ते तुरंत फोटू विझी रखनि था।
हा वॉट्सप ते फेसबुक ते फटाफट फोटो विझी छॾंदा आहिनि।
अॻे असांजा वॾा बि कंदा हुआ, दान पुञ त कंहिंखे पतो ई न पए।
हा दान पुण्य त ईअं ई करणो खपजे की कंहिंखे पतो न लॻे।
हा माहंजो सहुरो त भई भठे तो ईंदी कणिक कॾहिं तेल अचे कोड़ो तेल। पूरो टीन जा टीन ससु अ खटाण विझी ॾींदी असि ते हर सभिनि टिकाणनि में वञी ॼडई ईंदो हुयो असांयो सहुरो।
अच्छा
तैजााबाद वने अयोध्या होॾे जे क आहे राजा हाातिम साईं जो टिकाणो ओॾे वञई ती। पूरो खटाण जो पूरो टीन भरे ॾींदी हुअस। ठाहे ॾींदसि अम्ब जी खटाण तेल वॻे सभु वठी उते थो असांजा ईंदा हुया भई कणक बि ईंदी बोरा भरे भरे असांजो सहुरो सभिनिटिका- काणनि में वञी ॾेई ईंदो हुयो।
अच्छा
अॻे थोरा फोटू खिचाईंदा अॼुकल्ह ॾिसो थोरो दान पुञ करंता, फोटू खिचाईनि था सभु।
हा बसि फ़ोटो जे लाइ था करनिं दान बि
हा दिखावो ॾाढो थी वियो आहे अॼुकल्ह
ह बदिखावे में ही ती जीेए दुनिया अॼुकल्ह।
हा पहले जो असांजो ज़मानो ॾाढो सुठो हुयो। हाणे अॼुकल्ह जा ॿार बि नथा ॿुधनि जल्दी चएन मथ थोटेके् गुरुअनि खे भई अरदास करो। सनानु पाणी करे माण्हू पूजा पाठ करे सभु बंदि। अॼुकल्ह जा ॿार करे नी नथा कुझु पूजा पाठ बि
हा मतिलब ॾाढा सारा त न करंदा आहिनि कुझु कुझु करदा बि आहिनि।
हा मोबाइल ॾियो त मोबाइल चार घंटा खेरंदा वेही करे ॿार।
हा सही ॻाल्हि आहे।
बाक़ी चवंदा हिन में टाइम कान्हे की मथो टेके माण्हू जल चढ़ाए सूरज देवता खे सभु ॿार अ जो हे कोई पेरेंटस ई नथा सिखाइण अॼकल्ह बारनि खे
बसि वई माउ पीउ जहिड़ो जेको माउ पीउ कंदा आहिनि उई ॿार कंदा आहिनि मा कीअ न कंद त ॿार कीअं कंदा
हा बचपन में होो मोबाइल ॾेई रखेन हथ में छहें महीने जे ॿार मोबाइल वटि पो चप करे थी छोकिरी मोबाइल ॾई रखा हथ त पोइ ॿारनि खे छा पोइ सेखाए सघंद
मोबाइल सां हुननि जे दिमाग़ु ते बि असर थो पएनि
हा
त उन्हनि जो मां सो मू सोचंदी आहियां न असां त कमु कयूं हलनि फोन वञी करे परो सईी सी थोरीी आहे
ॾिसो त हाणे टे टे साल जे ॿारनि खे पंजे साल जे ॿार खे चश्मा लॻी विया आहिनि
भई त उहो टी वी ऐं मोबाइल वधीक
हा माउ पीउ जी ग़लती आहे बचपन में ॾेई रखंदा फोन क हा चुप करे रखंदो ॿारु क खेॾंदो रहंदो पाण में ऐं पाण अलॻि मोबाइल खणी वेठा आहिनि माउ पीउ
बस भई मां ख़ुदि ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां त हू नंढा नंढा ॿार हुननि जे दिमाग़ ते ॾाढो असरु थी वियो अथनि अल उह उल्टी सिध हा बसि माउ पीउ ध्यानु न ॾींदा आहिनि ख़झु पहले फोन पकड़ाए छॾींदा आहिनि पोइ अची करे स्कूलनि में चवंदा आहिनि की भई ईअं थी वियो ईअं थी वियो त भई त पहले ई ध्यान ॾियो न हिनन जी गाल्नि ते
हा हे कोरोना में जेको हाणे आयो त ॾाढो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू थीई ॿारनि जी हुनमें त और ॿार चङनि ॿारनि खे त हेॾा चश्मा लॻी विया आहिनि पहले जेको न बि लॻल हुनि सभिनी खे लॻी वया तनि चश्मा
राज अॼुकल्ह छा आहे पढ़ाई जे नाले ते फफ़ोन था हलाइनि ॿार
हा ॿियो अलाए छा छा खोले वेहनि था ॿार हिकु त ग़लति के अची वञ वीडियो सभ उहे बि ॾिसाई ईंदा ॿार हा पतो नथो पए किथे पहुचीिया ॿार कहिड़ी हुन जॻह ते पहुचीिया टच वारा मोबाइल अलाए छा छा घुमाईंदा रहंदा बटण टच वारा सभु तुरंत खुली वेंदा आहिनि अलाए छा छा किथे पहुची वेंदा आहिनि ॿार
कुझु बि खुली वेंदो आहे कुझु बि हली वेंदो आहे हुन मेंें
हा उहई त माउ पीउ जी ग़लती आहे न भई हाणे त भई कोरोना बि हाणे त पढ़ाई हाणे त माण्हू न ॾे न मोबाइल ॿारनि खे
हा सही ॻाल्हि आहे हलो पोइ ॻाल्हायूं था
हा पंहिंजो पाण कटिजी वेंदो फोन उहो चयो अथनि सिमरन जेकी आहे गोंदिया वारी ॾह ॿारहां मिंट ॿारहें मिंटे में पंहिंजो पाण कटिजी वेंदो कॉल तव्हांजो टास्क पूरो थी वियो अथव
न न मां त हाणे ई चालू कयो
हा भले मांखे त हाणे कजो मुंहिंजी हाणे कटिजी वेंदी पाणइ मांखे वरी करे वठिजो
अच्छा ठीकु आ अगरि मां फ्री हूंदमि लवीना
हा हा उहो ई हाणे बेटो आयो न बेटे खे चयोमांस उहो बि टास्क अ‌ञा शुरू कान थियो तस कह मल हफ़्तो बि लॻी तो वञे टास्क मिलण में
हा।
मां चह रिफ्रेश कर त मां अची वञे टास्क बेटे जो।
अ अच्छा।
मां त कल्ह ॿुधायां माखे त रिफ्रेश कयो। तुरंत टास्क अची वियो हिक सेकेंड में।
हा कल्ह मांसां बि थियो हुयो। मुंजो त कल्ह ई चालू थियो आ त मां अॼका चालू कयो आ।
हा रिफ्रेश करण सां तुरंत अची ती वञे बाक़ी ईअं त लॻे ई नथो काथे।
अच्छा अच्छा।
काल बि आ जल्दी न लॻे पई कल्ह त मांजो न त कल्ह थी वञे आ इहो टास्क।
अच्छा।
तव्हांजो प्रोफाइल टास्क पूरो ती व्यो हुंदो ह न?
हा प्रोफाइल टास्क ख़तम थी वियो आ हाणे फोन वारो चालू थियो आ।
हा फ़ोन वारो बि घणन माण्हु खे तव्हां लॻाई तव?
न मांझो त पहलो ई फोन आई।
अच्छा हाणे तव्हां भले माखे मिलाए वठजो तव्हां।
हा ठीक आ।
हा वरी भेण आहे हिक फैजाबाद वारी मां हुनखे मिलायांस ती वरी। वरी दुबारा चवन ता न न हिक माण्हू सां ॻाल्हायो त दुबारा हुनखे न कयो वरी तव्हां।
अच्छा हा मतलब ॿ टे काॅलन खां पो कयो।
हा अलॻ अलॻ सभ जेके ग्रुप में जुड़यल आ उन्हन खे ई तव्हां कयो।
अच्छा अच्छा ठीक।
पेंजो एप खुलयल हुजे जेंजो।
अच्छा।
हा ऐप